हलो
हलो
हलो हा जय झूल्लेलाल।
जय झूल्लेलाल
किथां था ॻाल्हायो।
महाराष्ट्र मां
महाराष्ट्रा मां अच्छा। ॿियो ॿुधायो पढ़ाई वढ़ाई कीअं थी हले।
बढ़िया
बढिया कॾे क
ख़तम ख़तम थी वई पढ़ाईअ।
पढ़ाई ख़तम थी पढ़ाई ख़तम थी वई।
हिम हाजी दुकानदार
हूं दुकानदारी छाजी दुकान छ छाजी दुकानदारी
मोबाइल जी।
मोबाइल जी हा।
हम ॿधायो
हलो
हा ॿधायो त्हां तां कांथा ॻाल्यो?
असां जयपुर मां था ॻाल्हायूं राजस्थान।
राजस्थान, अच्छा राजस्थान जयपुर बढिया शहरु। ठहिर उहो बि राजस्थान हिअं मुंहिंजे उदयपुर उदयपुर जे हित ई आ न हन?
उदेव सं
उदयपुर बि
अठ कलाक अठ कलाक जो पंधु आहे जयपुर खां।
अच्छा जयपुर खां अठ कलाक पंदा आहे।
हा हा हा हम।
अच्छा।
अऊं ॿियो।
तहां ॿुधायो।
असां त बसि ईअं ई आहियूं घरु घरुतु वारा अस असांजो मुंहिंजो पुटु प्रोपर्टीअ जो कमु कंदो आ, बाक़ी
अच्छा अच्छ।
घोट त मां त ससंग वेंदी, आहियां सत्संग ॿुधंदी आहियां ससंग ससंग कंदा आहियूं हरिओम जो। हलो।
बढिया आहे न।
हा हा बढिया-बढ़िया आहे सुठो ई आ। हा हा ससंग जे ससंग जे हरि कंहिं हरि कंहिं ॿार नंढे खां वठी वॾे तांई सभी खे ज़रूरत आहे। अॼु जे टाइम में सत्संग ॾाढो ज़रूरी आ, सत्संग बि छा आहे आर्ट ऑफ लिविंग। ॿारनि खे सेखारणु नंढ बच बचप पन खां वठी ज्ञान जी भाषा मंदिरु टिकाणा इहे बि ज़रूरी आहिनि हुननि खे ॿुधाइण भॻवानु किथे आ, भॻवानु कीअं आ। कंहिंखे ख़बर ई कोन्हे अॼुकल्ह।
हा सभु बीजी वेठा आहिनि धंधे पाणी धंधे पाणी में लॻल पिया आहिनि सभु समय आहे कंहिं न कंहिं वटु।
हा वॾा ॿुधाईंदा तॾहिं त पतो पवंदो ॿारनि खे न त कीअं पतो पवंदो। हलो। हलो। हलो। हलो। हलो। हलो। हलो। हलो। हलो। हलो। हलो। हलो। हलो। हलो।